हेलो हेलो
हँ गोर लागै छी दीदी
खुश रहू सोहागवती पुत्रवती रहू ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँसभ
हँ हमहुँसभ ठीक छी बौआ ठीक छथि
हँ बहुओ ठीक छैथ
झाजी
झाजीयो ठीक छै
घर घर मे सब परिवार ठीक
हँ हँ सबगोटा ठीक छथि
आओर सभ कहियो खाना पीना बनि गेलै
हँ हँ भऽ गेल खेनाइ पिनाइ खेबो केलौं
की सब बनेलहुं हें जे भऽ ओ गेल
बनेने रहो भात अड़िकञ्चनके तरकारी
ह
वैह खेलौं हें अखने कनि काल मे
अच्छा बहुत नीक बात आड़िकन्च के तरकारी तऽ एखनके नीक होइ छै ओहिमे कच्चका आम दियौ तऽ आओर सुअदगर होइ छै हुनका अड़िकन्च के स्वादे अलग रहय छै आ ठंडा मे कतौ अड़िकन्च पत्ता नहि भेटल ह तऽ गरमीए मे खूब भेटत
आनने रहथिन हमर ननैद अनलखिन यै तऽ उएह भेजने रहथिन हँ
एलैथ ननैद
हँ हँ एलखिन
ओ गाँव गेल छलैथ नहि
हँ उएह लऽ कऽ एलखिन हे सासुर सँ तऽ उएह पत्ता लऽ कऽ आयल रहथिन तऽ ओकरे बनेलि
लोरहा बनबय आबय यै की
हँ हँ लोरहा बनबय तऽ आबे यै लेकिन हमर साउसे ओ बनेलखिन ह
हँ हँ ओ सब बूढ़े पुरान हाथक नीक होइ छै ओसभ हुनका सभके हुनका सभके हाथमे बूढ़ सभके हाथमे आओर स्वाद बढ़ि जायत अहाँ देखियौ कोनो चीज जे ओ सब बनेती तऽ ओकर स्वाद कनि अलग भऽ जाइ छै ने
हँ हँ
आओर सब तहन कहियौ
ह से ठीक अहाँके भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
हँ हमर खाना पीना तऽ एखन नहि भेलए
अच्छा बनलै ने एखन तक
नहि बनला बनि गेल यै पर भेलय नहि कनी पप्पा नहि एलखिन हेँ हमहूँ नहिरा आयल छी
अच्छा चलू बढ़िया यै
पप्पा न आयल छैथ पप्पा एयथिन तऽ एखन फेर पप्पा खेथिन नश्ता भऽ गेल छै सबके खाना नहि भेलै पप्पा एयथिन तहने खाना हेतै
अच्छा
हू
सैह सब अय
हँ सएह सब यै आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक यै की सब बनले खेनाइ मे
खाना मे बनेलहुं हें दालि बनेलहुं हें अल्लू कटहर केँ उसीनक तरकारी बनेलहुंँ हैं आ भात बनेलहुंँ हें सएह सब बनेलहुॅं हेँ हँ आओर तहनसभ कहियौ
आओर सभ बढ़िआँ अइ सभ ठीक यइ
तीीस
मौसम आय कनिक मेघौन जकाँ ये पर पानि नहि भेला अखन तक भोरे सब मेघ लाग लियै या आब पानि हयत आब पान हयत लेकिन अखन तक एको बूंद नहि भेलै
एखन धरि नहि भेल ह नहि इमहरो सएह केने छै मेघौन केने छै पर पान होइ नहि छै मेघौनटा केने छै काइल कते गर्मी रहय बाप रो बाप काल्हि केँ गर्मी तऽ नाम करय धधरा देैय देहसँ ह बौआ बौआ कनैय छथि की
हँ हँ बौआ
ह और सब तहन कहियो इमहरो देखै छियै बौआ केँ परेशान बच्चा छोट बच्चा वाली केँ बहुत दिक्कत दिक्कत भऽ जाइ छै हँ हँ सूतलैथ नहि बौआ
सुतलखिन कनि काल फेर उठि गेलखिन
आ
कन्हिक हँ हँ उठै छथिन सबेरे उठ कअ अपन तांडव केनाइ चालू करै छथिन
ह बच्चा सबकेँ की रहय छै हमरो बौआ एनाहि भोरे उठि जाइत छै थिन ताहिकेँ बाद हमरा नहि सुतऽ दे तऽ केहनो सुतऽ चाहबइ तऽ नहि नहि मम्मा पहिले हमरा देखते फेर माँ केँ देखते सबके मुँह निंघारतय
हँ ह
तै के बाद तहिकेँ बाद ई सुतैत छथिन फेर दुबारा सुति रहैत छथिन अपन नींद पूरा कऽ लैत छथि हमर नींद नहि होइत पूरा
छोट बच्चा वाली सबकेँ भयए जाय छै बच्चा सबकेँ कोनो सुतेकेँ टाइम रहैत छै
हँ हँ को कोनो टाइम ने होय छै अहां के नानी गांव त जनकेपुर य ने यै जनकपुर दिस जनकपुर घुमल छी कि नहि
हँ हँ एक बेर घुमल गेल छी ओतऽ जतऽ जानकी मंदिर छथिन सीताजी केँ अपन घर ओतऽ गेल रहौ बड सुन्दर बड नीक जगह छै घुम फिरै वाला ओतय मड़बा बनल छै जतय राम भगवान किया सीताजीे कें बियाह भेल छै तऽ ओएह मड़बा बनल छै तऽ ओतऽ शीशा के अथी गेट सब छै बहुत सुन्दर ओतऽ सब भगवान बैसल छथिन मूर्ति बैसल छनि बीच मे राम भगवान सीताजी छथिन हुनकर दुनूकेँ बियाह केँ चित्र ओतय दर्शायल गेल छै बढ़ सुन्दर छथिन कि साक्षात् बैसल छथिन आ छै मूर्ति आ लगतै जेना हँ लगतै जेना सही मे अथि सच्चे केँ छथिन दुनू बैसल आ सब चारू तरफ से सब भगवान छथिन
बुझियौ बुझियौ कते नीक लागैत हैतय देखेमे ने
घुमलों जे ओकरे तऽ लोग अथिक जे हवेली छइ हुनकर जहिमे सीताजी रहल छथिन ओहो देखलहुँ हँ महल वगैरह ओतेक ओते आस पास मे घुमलउं बड़ सुन्दर बड़ नीक जगह आ हमर मामी के बेटी सब ओतैसँ पढ़लखिन ने तऽ ओसभ ओतहि रहै छलखिन हँ हँ तऽ ओ ते रहै छलखिन तऽ हुनके सबसँ कनि घूमैत फिरैत हुनके सबसँ भेंट तेंट करैत तअ ओते हुनके सब साथ हमर तीन गो मामा छथिन
अच्छा तीन गो मामा छथि आर ओ तीनू मामा तीनू मामा गाँव मे रहै छैथ कि बाहर
सब बाहर रहैत छथिन ह छोटका जे छथिन से गाँव मे रहै छथिन आ हमर नाना बाबा नानी मां गाँवमे रहै छै
आ तऽ नाना बाबा अहाँके खेती करैत हेता
हँ हँ खेती बाड़ी सबटा अखनो तक
बुझियौ तऽ कहियो नानी गाँव जा कऽ रहल छी की नहि
रहल तऽ छी उएह किछु किछु दिन लेल जाइत छी आब तऽ बियाह भऽ गेल बियाह के तीन साल भऽ गेल तऽ आब जहियासँ बियाह भेल तहियासँ तऽ नहि गेलहुँ हैं कुमाइरे मे गेल रहौं ताहिके बाद अखन तक नहि गेलहुँ हें लेकिन जाइ छलहु तऽ वएह किछु दिन रह लौं दू चारि दिन रहलौं फेर आइब गेलौं
झाझी से ने झाझियो के घुमा देबनि
हँ सोचने तऽ छियै गाँव जेबै जहिया फेर तहिया अपन देखे छ हमर नानियो मां कहैत रहे छथिन जे कहिया आएब कहिया आयब बहुत दिन भऽ गेल देखला मोन लागल यै जे अहूँ के देखू
हँ ज हँ जकर सब परिवार बाहर रहय लगे छै ने तहन बुझियौ गाँव मे जेनाइ बहुत कम भऽ जाइ छै तैयो अहाँके ददिया साउस सभगोटा छथि तऽ ओहि बहाने त अहाँ सब ट्रांस हँ जा सकै छी अहाँके ससुर कए भाय छथिन
हमर ससुर चारि भाय छथिन सबसं जेठ हमर ससुर छथिन
ओ तऽ सबस जेठ पुत पुतौह अहीं हेबइन
हँ हँ सबसे जेठ हमी छीयै
तब देखियो कते नीक छै जेठ के अथी बड़ भा अथी होय छै ने हं जे जेठके बड औदा रहै छै बड़ अथी रहै छै तऽ मनितो हेता अहाँके ददिया साउस सभ बहुत
हँ हँ मानै छथिन गांवो मे रहलियै किछु दिन त बड नीक बड प्यार केलखिन आर आब फोनो पर कहियो कहियो बात भऽ जाइया हुनका सभसँ
हँ नीक करैत छी हुनका सभके आशीर्वाद हुंनके आशीर्वाद सब फलैत फुलैत रहै छै लोक बुढ़ के आशीर्वाद जतेक ली ततेक नीक बात होइत छै आ बूढ़के जतेक करी ओतेक नीक होइत छै दष्ट बूढ़ के आशीर्वाद लेनाइ बहुत जरूरी रहै छै
हँ हँ ओर कहियो बौआ ठीक छथि
हँ बौआ ठीक छथि बौआ बहुत बदमाशी करैत रहै छथिन हिनका बदमासी बहुत बदमाशी करै छथिन आब चलै जे आब काम छथिन दौड़ै छथिन आब
अच्छा आब तऽ चलैत छथिन तऽ आओर बदमाशी करै छथिन
हँ सब चीज के उमहर से उमहर फेकलथि खेलौना सबसँ नहि खेलेथिन खाली इम्हर चुम्हर केँ चीज सब खेलेथिन माटिसँ खेलेथिन आ खेलौना दिऔन ने खेलौना सबकेँ फेेक देथिन रिमोटसँ खेलेथिन
अच्छा
कतहु से कतहु फेेक देथिन घुसिया देथिन
हँ बच्चा सभकेँ होइते छै हमरो बौआ एनाहितो करै छथिन
ह रिमोटसँ पप्पा सब बतियेथिन पप्पा पापा
हमरा तऽ बौआ केँ किछु ने किछु हाथ मे रहबाक
हिनका तऽ एक एकटा चीज बहुत प्रियगर छनि चम्मच हिनका चम्मच द क्यो नै पूछ, हमर मामी आबे छथिन, हुनका कहतियनि कि मामी मामी माम मामी चाय किछु खाय वाला चीज रहते पैकेट तैकेट तऽ कहते मामी के कहते मामी कोलू कोलू तऽ मामी खोलि देथिन तऽ मामी ओ कहते ताव ताव ताव कि अहूँ खा लिअ खालिय मम्मी काउ फेर अखन सिखलखिन है गोर लगनाइ
अच्छा बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ
आ जेकरा देखे छथिन जेना मामी आयल रहथिन कालि त तऽ मामियो केँ पैर छू क गोर लागल तऽ नहि होइत छनि एखन कहल तऽ कहथिन जय
अच्छा जे
हँ हमर मौसा आयल रहथिन माँ केँ भेंट करे ला तऽ मोसो के गोर लागि क कहैत छै जय आब जकरा देखत कि बाहर जाइ छै घुमय लए कि आब ओकरा संगे ओकरा लगसँ नहि आयत किन्नहुँ फेर हम कहबै कि आउ हम चलै छी नीचा उतरबै तहन फेर जेथिन तहन हमरा लग जेथिन तऽ नहि ककरो लगनै एना जे अथी आबैत रहथिन
बच्चा सभ होइते छथिन सभटा बुझै छथिन बचपनेसँ
हँ हँ
आइ काल्हि केँ बच्चा केँ केओ अथि नहि कऽ सकया
नहि कोनो समान ककरो नहि देतै कोनो समान ककरो नहि दे कहथिन नय नय नै देव नै देव दिअ कोनो समान ककरोसँ मंगबाक देब तऽ कहथिन दिअ लाउ से सब कहै छथिन हँ बौज तऽ बड्ड छथिन आ बदमाशियो तेनाहे करैत छथिन किछु खा नहि चाहैत छथिन ह गाव मे गाय के दुध सब होइ छलै तऽ पीबै छल
अच्छा
एतय तऽ आब अखन गाय केँ दूध बुझले या बाहर कें केहन होइ स सहि दू तहि दुआरे नहि एखन नहि पिबैत छथीन
छा
हमरे दू टा पर रहय छथिन भरि दिन खेलैत पिलैत किछ नहि भरि दिन भरि राति दूधे पर रहलथि
हँ गाँव घर केँ गाय केँ दूध तऽ बच्चा सबकेँ लेल सही इए रहैत छै स्वस्थ रहल बच्चा आ अतुका गाय सबकेँ नहि नीक होइत छैक
भोरे उठल तऽ दूध पीलक कियकि गाँव में सबेर तऽ भोरे होइया तऽ पाँच पाँच बजे उठलहु तऽ इहो सङ्गे उठै छलखिन हेँ त हिनका फेर अथ ब्रश त्रश करा केँ बौओ केँ फेर दूध देैतहु फेर दूध पीबते अपनेसँ गिलासमे कनि कनि कऽ दैतौ
तऽ खिचड़ी तिचड़ी किया नहि दैत छियैन बौआ केँ बना कऽ खिचड़ी दरिया कनि कनि कऽ
खेचाइ छै त
नहि तऽ जबरदस्ती खुअबिऔ न इ सबसँ कनि ताकतो हेतैय हमर बौआ तऽ खुद नहि खाइ छै लेकिन जबरदस्ती दै छै दूए चम्मच केँ पेट मे जेताय
नहि नहि खए चाहै छथिन तहिकेँ बाद गाँवमे फेर केलहुँ की फेर अथी आठ बजे तक फेर दूध रोटी देलहुँ फेर हमर ससुर खाय छलखिन हे खाना तऽ फेर ओ गुरि गुरि क दालि भात खुएलत दूए कौर खुएलथि तऽ ओ खाइ छलखिन हे फेर सुति कऽ उठलथि तऽ हँ हिनका करू बड नीक लागैत छनि